हेलो
हेलो
हेलो
की हाल चाल छै
अरे ठीक छै
और सब बताउ ई तऽ छै
आओर सब ठीक छै अपन बताउ अहाँ
हमरो आओर सब कहियौ खाना पीना भऽ गेलै
आओर सब हँ खाना पीना भऽ गेलै दुपहरिये मे भऽ गेलै खाना पीना
अच्छा मिथिला हाट गेलौ हँ कि नहि घुमय लए
नहि नहि गेलहुँ हेँ एहि बीचमे अहाँ गेल छलहुँ की नहि
जाउ ओतऽ सभटा मतलब मिथिलाके संस्कृतिके बारेमे बतायल जाइ छै आहाँके जेबाक चाही ओतय बहुत तरहके व्यञ्जन भेटत जे मिथिलाके पूरा कल्चरसँ जुड़ल छै अहाँके मड़ूआ के रोटी खाय ल भेटत अरिकंच खाय ले भेटत तरुआ खाय ल भेटत मतलब कि जतेक मिथिलांचल के प्रसिद्ध व्यंजनसभ छै ओसभ अहाँके भेटत और आहाँके खेबाक चाही कयाकि आहाँ अपन मिथिला के मिट्टी से जुड़ल रहू और जनकपुर गेल छी कि नहि कहियौ
नहि नहि गेल छी
जइयौ एक्सप्लोर करियौ मिथिलांचल छै की ओकर बारेमे चिन्हहियौ सीता माता के धरती छनि जाके एक्सप्लोर करियऔ आओर सब आहूँ कोनो मिथिलांचल के प्रसिद्ध जगह के बताउ बारे मे हेलो हेलो हेलो आवाज नहि आबि रहल है अपनेक हेलो हेलो हेलो
हेलो
हँ हँ आवाज नहि आबि रहल छलए अपनेके
कोई किछ
अचछा और सब बतैयौ अपने वनदुर्गा गेल छी की अपने घुमय लए
हँ गेल छी बन दुर्गा
वन दुर्गा के बारेमे आहाँ अपन एक्सपीरियन्स बतैयौ जे आहाँ मिथिला सँ कते रिलेट किलीयै
बहुत नीक जगह अइ मिथिला के सभसँ नीक धर्म के स्थान मे बन दुर्गा बहुत जादा जागरूक छै
और ओतय के अहाँके पुछले हैत गाछ के डिजाइन के घर प्रकृतिक द्वारा खुद निर्माणित छै तऽ आई थिंक अहाँके काफी ही पसन्द आयल हैत
बहुत निक छलै
मिथिलांचल के बाते जुदा छै
हू मिथिलाके प्रसिद्ध मिथिला के प्रसिद्ध भोजन बहुत नीक छै
ह अहाँके दरमिय तऽ आओर पसंन्दीदा है ई तऽ हमरा पता है जैस हम मिथिला के सम्मान और गौरव बढ़ाबै
हमर सभसँ नीक अइ उत्कृष्ट जकरा कहि सकै छियै दही चूड़ा मखान पान मछली
अमट
ओर रोहु माछ खेलो है कि नहि एहि बीच में
नहि खेलो है
हँ एक्सप्लोर करियौ मिथिलाञ्चलके रूम रूम मे बसा लिअ अपन आओर की कहब हम इएहसभ कहब
भात दाल तरकारी ई सब चीज
हँ तरकारी के त बाते जुदा छै सबके बाड़ी मे भेटत तरकारी
साग
साग वाह वाह वाहखीस वाह प्रतिम व्यंजन सबके नाम लऽ रहल छी वाह वाह दिल के खुश कऽ देलौ मुन हमर प्रफुल्लित प्रसन्न भ गेल हमर मुन में कोनो भी प्रकार हके मतलब ई
सरसों वाला ग्रेवी होइ छै ओ बहुत नीक होइ छै
ह अपनेके सही बजलियै ई बात आओर सब
मालपुआ ठेकुआ खाजा ई सब तऽ मिष्ठान में बहुत ज्यादा नीक होइत अछि
हू हू बिलकुल और मिथिला पेंटिंग अहाँ त मेने चीज बिसरि रहल छियै
ओबर नहि नहि आबे या हमरा मिथिला पेंटिंग मिथिला किसान तो वहे छइना
जी जी बिलकुल और अहाँ एक के चैप्टरो मे सिक्थ के पढ़ने हेबै तेसर नम्बर चैप्टर मे मिथिला के पेंटिंग के डीपली पढ़ायल गेल छै इंग्लिशके सब्जेक्ट मे ई काफी सराहनीय बात छै मिथिलांचल के लेल
ह जी
तहन कलम गाछी जाइ छी कि ने घूमय लए
भाय छी ओ त हमर घरे अंगना भेल
ह
आम के रखबाली करय लए जाइ छलहुॅ हे आब तऽ आम के सीजन खतम भऽ गेल
गाम मे बड़ नीक लागल त ऐ ऐ के हमर गाछ स आम चोरेलां राख राख हरा
अपन गाछ कलम गाछि हमर अपन नहि
अरे वएह तऽ लोक नहि कहलक जे अपने स ने कहलहुं अरे अरे कि हमर गाछी मेे स लेबेह भाग हेत
हम ई बात लोक के कहे छलियै
त अहां के बुझे मे प्रॉब्लम अयछ ओहा तऽ कहि रहल छी
ओर कते मिनट भेले
चलू ठीक छै राखै छी तऽ निक एन्जॉय करू
ठीक